हां, बढ़ियाँ से बैसल छी, पपईन के मजा लऽ रहल छी
ओ, बड़ी मजा लै छथिन पाइन के कनि कम लेथ न एते मजा लेनाइ नै नीक बात होइ छै बूढ़ सूढ़ आदमीे कहु एते मजा लेल कै या
बरस बारिश जे होइत छै, नहेलहुँ हेँ खूब बारिश मे
कहीयन बहिन खराब नै मानी हयथ लेकिन एक त, अवस्थे पर मजा लेबाक चाही बूढ़ आदमी के मजा लेनाई नै नीक बात
बाह बारिश भरे मर नीक लगै छै, नहाय मे गेलौ बाड़ी गेलौ भिन्डी तोड़ि लएक कनिआँ से भीज गेलौ ने, तऽ कहलियै नहाइ लै छी
कोन काज छलै हेँ दूईभ तोड़ के, एक दिन दूईभ नाय चढ़ैबतैथ तऽ की भऽ जतै पानि बुनी मे जौड़ी सब निकलै छै दूईभ तोय लाखन हेे--हे अखन बाड़ी झाड़ी मे नै जाएल कड़त, दूईब तूईब तोड़े लए हँ, हँ कारी कारी बिषहरि सब निकलै छै कोनो बात नए ई त, ई त एते झोर भात कै ल खाय छैथ कखनो काल सादा सादी खायल करथ बना क भात दालि गैस कऽ दै छै
एखन जे हरियर, हरियर तरकारी सब, अईछ तऽ कहलीए वएह न खायब तऽ कहलियै अपना आज भिण्डी गाछ अछि, खूब फोरल अछि, बुरो स बड एखन सीन के मोन नै टाइम भेलए एखन, एखन बोरा अछि
बोरा सब खाइ छथि इना देखथुन, ओ अल्लू बोरा से सब हँ जी झीमनी सब खाय छैथ हँ निक करै छथ की देखथुन हरिहर का तरकारी सब मे बड़ ताकत होइ छै, नूनो ध क सिद्ध कऽ देथिन कि ने तरकारी के तऽ बड़ी फायदा हेतैन हँ, ककरो ककरो परैस दै छथिन कि सभटा असगरे खा जाइ छथिन यै ओते सारा खायल नै होइत हेतानि बाँटैत हेथिन की, हँ, टोल मे लोके कते छै यै बहिन आइ काएल तऽ बुढ़बे बुढ़िया सब सेबने
तऽ गाँवमे गाँवमे तऽ ओना सभक बात सबके छनि गाँवमे सब
मे होइ छै लेकिन हे कतबो छै तऽ ककरो देथिन तऽ ककरो खराप नै लगै छै
कनी क तोरे छीयन, त कनी कनी क सह दै छै, अपनो ओ त हँ झिमनी के बुझलौं हाँ
जे सुवदगर लगैया से की कहियैन यई नेनुवा जे तरकारी जे सुन्दर होइ छनि अल्लू दऽ क अल्लू नेनुआ के तरकारी हमरा बड्ड नीक लगैया मुँह स नै छुटैया हमर जे श्रीमान छथिन अपने हुनका नेनुआके तर कारी बड नीक लगै छैन कहथिन की किछु नै बनाउ कनि भात कऽ लिय हँ नेनुआ खूब भेटत महग दै छ न तऽ लेकिन की करबै की नै छी शौक सेहेनता लए लोक कोनो की नै नै छै तऽ
गाँवके झिम
पानि बुनी होय छै बहिन से सबटा तरकारी तीमन मे आएग लागल- - नै झिमनी नै भिजै भेटै छैन झिमनी जे भेटतै न
मे आ ओ झिंमनी के आग मे पका क जे चटनी आ सोहारी नीक
चटनी तऽ बड नीक लगैया यै बहिन पता छै हिन रम झिमनी के चटनी सेहो होइ छै यै पका कऽ रम झिमनी के चटनी परोड़ के चटनी तऽ की कहिन पकाक हे गैस चूल्हा पर- नीकसँ पकै तऽ नै छै उसीने देलौ कनीक उसीन देलौ ओकर बाद कनीक सोन सोनकर क कऽ देलौ गैसपर तऽ ओ मूँहसँ नै छूटतनि ओहिमे नेबो तेबो हरियरका मिर्चाइसब दऽ कऽ खटगरसँ
बन छै बढ़िया होइ छै बड नीक लगै छै परोड़ के चटनी सिलौट पर मे पीस
तेल मसलो नै अपन कनि खा लिअ आ ओकर बाद हँ पैचो जाय छै आ हँ बेसी तेल मसाला न आब ककरो नै पचै छै यै
चटनी परोरके रोटी बड नीक लगै छै कनिआ एहि बातपर मे ने
सोहारी या परोड़ के चटनी हँ बना ली हेैथ देखथुन दुनू साँझ गरिष्ठ भोजन भऽ गेल छैन एक साँझ कनी हल्का फुल्का चाही कीने हँ चटनी बना लीहैथ सोनारी स भने राति मे हल्लुक फल्लूक खाना नीक रहतै पैच जेतनि ओहि पर स अपन पानि पिया क ओहुना राति मे कहे छै कनि हल्लू के खाय लए कि ह बात एने ब
पानिसँ भरि गेल अछि पानिसँ डूबि गेल सबटा गाछ
रहिहैथ यै बहिन गोर लगै छियैन अखन एक पर एक बिषहरि कीड़ा साप कीड़ा के समय छै बड़ू फूल नै तोड़ हैत कोइ बात नै
कनियाँ
भगवान कोइ बात नै एक दिन नहियो चढ़ेथिन हे भगवान सबके दुःख बुझै छथिन
तऽ बुझै छथिन मर करबो की की बनतै बनबो की करतै सब सबटा तऽ बारिये मे ने अछि तऽ तोड़ै लेए तऽ जाए नै पड़त
ओकरा जेबाक छै तोड़ा से
अड़हुलके गाछ अड़हुलके गाछ दालाने पड़ अई ओतऽ पानि नै लगैया
ईक फूल सब जे फुलाय छै से की कहियनि बुलुका महादेव के जे चढ़ै छैन
अए दबाने
दलाने ह तऽ दलान पर त हँ तऽ दलान पर तऽ पानि नै लागै छै ओतऽ तऽ आराम स तोड़ क एक फूल डाली अपन आनि लिअ अपन चढ़ाव एक पछिया हे गाम मे रहै छियै तऽ फूल तोड़ क पूजा करऽ मे जे नीक लगैया की कहीयैन अता तऽ वएह ब बसि सिया गेन्दा कहियो भेटल कहियो नै भेटल ओ मौलाल गलल गेंदा अच्छा गाम मे गेन्दा के ऽ बारहो मा से बाहर भीतर खाली एकेटा फूल भेटतनि गेन्दा अड़हुल के जे मोन जे हयत जे दुर्गो पूजा मे भगवती के ललका अड़हुल चढ़बी से सेहेन तहन लगले रहि गेले यै बहिन पाबैन तिहार पर अथी पर चतुर्दशी सब पर बेलपत्र तऽ कने भे टै यऽ यै बाबा केँ बिना बेलपत्र केँ पूजा करऽ परैय यऽ हँ ले किन आस - पास केँ कतहुँ कनि भांग तोड़ि लेलहुँ। कनि अकानक फूल तोइर लेलहुँ कनि किछ - किछ तोइर लेलहुँ तऽ चरहा दुईभ तऽ अपने कहे छियैन बहिन गमला मे लगेने छी तऽ च ढबै छी ओ जे चौरचन जे पाबैन जे होइ छैन ओहिमे कनी दुईभ चढ़ेलहुं गणेश जी केँ तऽ तो ओहिमे चढ़ेलहुं।
तो चढ़ेलहुँ आब तऽ अनन्तो पूजा हैत कनियाँ अनन्तो पूजा तहमे हमरा लगेय होइ छै दुर्गा पूजासँ पहिले होइ छै बुझाइए।
सेप्टम्बरे मे तऽ होइ छै नऽ अनन्त पूजा कहिया हे तैन एहि बेर हमरा नय पतरा नय देखलियैन हेँ। तऽ नय बुझल छै चौड़चने जेका डाली अनन्त भेल हँ अनन्त
अनन्त पुजा होइय अनन्तो पुजा अपना सबके मिथिला केँ अनन्त पूजा बड्ड नामि
एकटा काज करिहेत अगर अनन्त पूजा हेते नऽ तऽ अनन्त ओरिया कर रखिहैत अनन्त बतहला बहुत दिन भऽ गेल कनि बान्हब बालो बच्चा सबके बन्हबे कनि बाते की छै येे बहिन कते गोटे तऽ अपना सब केँ गाम मे अखन तक सप्ताह डोरा सभ करैत छथिन बड़ी नीक सँ मनबै छै।
केँ बहुत बढ़िया जकाँ मनायल जाय
मनायल जाइ छै हँ सप ता बिपता केँ कथा सब कहे जाय छथिन बहिन सब दीदी सब हमर सब केँ जितिया नय होइ छै एकटा चीज हम देखलियै हमरा सबके घर परिवार मे जित या नय हेतैन खाली ओठगन। कऽ लिअ नबका कपड़ा पहिर कऽ हँ ओठगन केलक लोक नब नबका कनिया सब नबका नबका कपड़ा हँ नबका साड़ी पहिर कऽ औठगन होइ छै देखथुन औठगन केँ जितिया केँ बात व्यवहार सबटा होइ छै कहाँ आइ काल्हि केँ बच्चा केँ चूड़ा दही से स्नेह रहि गेल छै कहाँ उठे छै
लेल
नय माया चूड़ा दही खाय केँ बहिन वैह दोसर चीज खाय लऽ उठतेैन ले
लोग चूड़ा दही नय खाइ यऽ नऽ तऽ - तैयो पूरीेये बना ली एक दिन पहिलेहे
पाबैन बड़ भारी धिया - पुता केँ ठोइक सोतेलैन अपने खेलैन भइर थारी लेकिन आब तऽ अस गर अपने खाउ बच्चा सब कहाँ उठै छैन हँ वैह सब नीक लगै छै। चूड़ा दही नय वैह जे कहलखिन हऽ पनीर वैह खाय लऽ बेकल रहै छै आइ काल्हि केँ बच्चा सब यै बहिन बनबे छियै कि की करबै। रोज कहतैन जे वैह बना
पी लेलक देखियौ अंग चौकैठ पर मे बैस कऽ कहै छै चौकैठ पर मे अरैक कऽ
अरैक कऽ पाइन पीबै छियै की हँ कहे छियै बड्ड नीक होय छैन कहाँ दन अपना तऽ रहैय जतन जे कहुना कऽ उठि जाइ पाइन पी ली हँ बच्चा सबकेँ बुझनाइयो तऽ जरूरी छै लेकिन बुझे तहन नऽ उठबै छियै रे बौआ उइठ जो कनि उठैक कऽ पाइन पी ले कम से कम पाइनो पी ले बैस कऽ उठैंग कऽ
मिथिला केँ चीज नय सिखेबैन
माछो केँ ओते जतन नय छै जे बनेता तऽ हँ सिखबै छियैन मिथिला के चीज सब जे सिखथिन बुझथिन तहन की ने अरिपन पुरहैर पूजा सब जे होय छै जे हमरा सब के ओते सत्य नारायण के पूजा केनााम होइय कैना अरिपन पुरहर होइ छै छठ मे डाली ह लेकिन ऐ एकटा बात छैय जै अखन जै दाइ जै आयल छैय।
जीतिएमे महाँ छै सबचीज बोल बै सही करै छै कनिआँ सबचीज बोझबाक चाही बात बच्चाके सबकिछु हेबाक चाही सबकिछु सिखबियौ ने कनि बच्चाके।
सभटा तैय लोक कहै छैय बहिन दाइ बाबा भेनाइ बड जरूरी बूढ़ पुरान लोक सब।
ज छै। मिथिला कै मिथिलामे हर एक चिज। एकटा पाबैन होइए से सभटा नामी पाबैन होइए हँ।
मोन छैला। कि जे बूढ़ी कनि दिन रहितेथिन तऽ एक दिन कम से कम। पानो फूल लऽ क सत्यनारायण भगवान के कथा करेवति यै लेकिन कहाँ आब तऽ जाय छथिन। पारलगतै तहन कि नै रहितथिन ओहो सब जोहेन पकड़ने।
नीक नीक नीकेना सबकिछु रहथिन तऽ फेर हेतै कोइ तऽ भगवाने छथिन। कोनो बात नहि कहियो।
मोन हेते तऽ एक बेेर गामे पर जाक गामो मे जै नबका घर दुआर बनले या।
करतै तहिओ अगर कहियो मोन हैत फेरो भगवान देथिन। ओहि हिसाबसँ करथिन।
ओइ घर में जे एक बेर भऽ जाओ तऽ नीक बात भेले। कै नै नवका घर नवका गृह मे लोग। ऊपर जाइया तऽ एक बेर पूजे करा लेब नहि हेते तऽ गाम घर मे लोक तऽ कहै छै।
जहिया भगवान पूरा कर थिन न किएक करब एतहियओ भगवान पूजा करब की लगै छै।
फूल पान लऽ कऽ कनि हँ फूल पान लऽ कऽ कर आइ काल्हि के बहिन लोक एते आ। करय लगलैए यै एहन मिठाइ एहन चीज लेकिन एकटा टाइम छलैए यै। जे लोक सब एकटा समय एहन छल यै। लोक सब डाली में कनि दूइभ कनि फूल। से सब ओरिया कऽ भगवान के पूजा। कऽ लेलक लेकिन आइ काल्हि तऽ बड्ड विन्यास भऽ गेल छै। य बहिन। बहुत विन्यास भऽ गेल छैय पंडीजियो स। यै जे पहिले जे। पहिले जे भगवान सब कै। गमछा तमछा चढ़बे छले। या से सब पुरहित न नहि ल जैत ई त आब तऽ सभटा हाँ सोति कऽ लऽ जाइ छै। ये बहिन पहिले पहिले घरबैय के छोड़ि देलखिन हे।
तीनो
अपना लेलथ अपन भोजन केलैथ आ भोजनो नहि करऽ चाहै छथिन य। आ तऽ कहे छथिन जे हमरा बौआ सीधा बान्हि दिय आइ कालहं के पुरहित सब घरक खेनाइ नहि खे। कहता जे हम नहि खैयब। कनी मनी खेता आ चेल जेताह कहाँ खाय छथिन।
के पूजा करा लेता यथ
अते खुशामद केलियनि यौ यौ कनि खा लिय कनी पैठ हयत ब्राह्मण। कोनाइ जरूरी रहे छै। पूजा बला दिन भरि घर के लोग।
गाँवमे तैयो कनिआ खाइ छथिन कक्का अबै छथिन। हमरा ओतऽ भैया छथिन।
बाहर के पूरही सब नै खाय चाहै छथिन।
ता
हँ हमरा की लगैया गाम घर में टोले पड़ोस के रहे छथिन। जान पहचान के ताहि दुआरे खा लेलहुँ एत ने अत ने पंडीजी ई सब के एहन रहे छै जे कहतेथ कि जे हमरा दोसर ठमन पूजा य हमरा जाय दिय ले। अथी होइया देरी होइए। हमरा।
पण्डीजी सभके जे छेथिन। पर पुरहित सभ जे छथिन। से बहुत जगह रहै छैन नै।
परी बहुत जगह रहे छेन न कते जगह खेथिन मोन अघायल रहे छैन न।
ओतऽ ओतऽ चलि जाय छथिन। की करबे कोनो बात ने कनिया एना
आ कहता कनिटा के दोना मे कनि परसादी बान्हि दिअ। बस भऽ गेले हे एहि बेर जे पूजा के व्यवस्था केलौ कहलौ जे ओकर जनम दिन दिन एकटा कथा करबा लै छी। से भेटाय नै यै पूजा करबेने रहियै। जोड़ा पूजा करबेने रहियै दुनू भैयारी बैसल रहथिन। बड़ी सुंदर स पूजा सम पन्न भऽ गेल। एते दिन बाल हँ सबटा करेलौ हवन तवन सब हम मा सब आएल रहैत। ओरीया दिन अष्टदल सब वएह सब देने रहथिन कि बड़ी सुन्दर से पूजा भऽ गेलै बड नीकसँ पूजा भेलनि
केनाइ की है छै सबटा अरिपन देनाइ डाली ओरिएनाइ हँ पर प्रसाद भुजनाइ परसाद बनेनाय कम काज नै
वएह सुखुवा प्रसाद बनेने रहियै। बहिन घोरुआ प्रसाद नै बनेने रहिये। परसादे जोगर कनी कटोरीये मे घोरुआ पर प्रसाद बनेने रही इमहर के लोक सब बहिन घरूआ प्रसाद के विन्यास नै छलै चौरठ तऽ बनेने रही आ रोट होइ छै हमरा रा स के महावीर जी के रोटो बनल रहै आ घोरुआ प्रसाद त कनिके चूड़ा दही रहै से
परसादमे पड़ैए हँ आ
लोक सब साँझक पूजा मे नै आयल रहैन बहिन यै इम्हरका लोक सब बुझाइया दिने मे पूजा कऽ लै छै कि की नै बुझै छै यै
आ अपना सब के मिथला मे त भैया सत्नारायण भगवान के जे पूजा होईया आहाँ राति
छै कि ने राति मे होइ छै पूजा अपना सबके तऽ नै देखलिया अतऽ